हैलो हेलो।
हेलो।
हेलो, आवाज आइब रहल अछि।
हँ, की हाल-चाल अछि।
ठीक छै अहाँ कहू की हाल-चाल खेनाई-पिनाई भेलै कि नै कि बाँकी छै।
ठीक छै खेलियै।
कथी सब खेलियै ये, हँ हमहूं खाना खेने छी।
चाय ब्रेड खेलियै ये।
अखन तक चाइए ब्रेड खाकऽ छी, नहेनाई-सोनाई भऽ गेलै।
नै राइत में नेहेबै।
कथी मे अहाँसभ अपन रूटीनके की हाल केने छी।
उ
तबियत ठीक ये ने।
हं ठीके छै।
आवाज से तऽ कतहु आरो कतहु आरो लागैये।
नै।
अहाँके दोस्त के की हाल चाल।
ठीक छै अभी भेल छलैये बात। कहलियैये फ्री भ के कॉल करबै।
ह काल्हि राति मे तबियत ठीक भए गेल छलैए, लड़ाई झगड़ा सब सबटा शॉर्ट आउट भऽ गेलै नऽ हूं। आओर कोन किताब पढ़ैत छी अहाँकेना।
कथिी कहै छै आबै छथिन हुनका से मिलै ल बेंगलोरमे रहै छथिन नऽ। तऽ राइते में निकलि गेलखिन हे कहे छलियए कि आबै छथिन मिलै लए हम कहलियै मिललै।
कहु एतेक नीक लड़का भ क लड़ाइ भए गेलै तऽ बेैंगलोरसँ एतऽ आबि रहल छै। छोट बात छै अही कहू।
हम पढ़ै छी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानिया कफन वाला बुक किताब।
अच्छा कोन कोन चैप्टर पढ़ै छिय।
कफन पढ़ि रहल छी अभी।
ओ बड प्रेमचंद जी के ने कहानी सब ते बड निक रहे छै मुदा बड लम्बा -लम्बा बड पैघ पैघ कहानी सब रहै छै अहाँ आगाँ के अहाँ त आगाँके पढ़बै तऽ पाछूके बिसरि जेबैन तेहन टाइपके कहानी रहै छै लेकिन कहानी सब एक नम्बर आओ
हमरा मोन ने छलए पढ़ैके लेकिन
ठीक ह ह आओर आओर कहू कीसभ की हाल समाचार अहाँके।
किछु नहि सब बेकार नहि।
नहि भेल
अभी कुछ देर अभी मतलब कनी देर पहिले देखलियै मतलब देखलियै नहि मतलब सुनलियै आवाज आबि गेल छै एतऽ। आधा घंटा पहिले ह पर एको गो मैसेज नहि केलकै या क आबि गेलियै। की केना मतलब किछ नहि हम उ नहि केेलियै कोनो बात नहि।
ह नहि करू बेसी भाव देबै नहि अहाँके कहू तऽ अहाँके सैर पर चढ़िकऽ नाचत रहत तैह दुआरे हुनका सब एहन लोकसभकेँ भाव नहि देबाक चाही।
कम से कम बताबकके तऽ चाही आर
नहि बतेलखिन हुनकर इच्छा नहि छै अहाँमे इंट्रेस्ट की कहू मतलब की आब हुनकर व्यवहारसँ तऽ अहाँके बुझू। बुझबाक चाही कि कथी छै मनमे कथी नहि मतलब फेर तखनो अहाँ एना ओना एते विश्वास कर रहल छै एते माफ कर रहल छै बड पैघ दे छै। कि की कहबू हम
हूं।
हमरो गपसभ तऽ एखन भऽ रहल छै ककरोसँ हुनकासँ आओर कह आओर कहू की हाल चाल गर्मी के दिल्ली मे।
गर्मी मे बहुत दिल्ली में बहुत गर्मी।
उँ। भईआ हमरा सब, पूछै छलिया अभी कि गाँव एबही कि नइ तू। हम कहलियै किया, हम झूठ मूठके कइ दैई छियै हम नय एबै आब‌।
हँ हुनका नय बुझल छय कि अहाँ सबके आठ तारीक के टिकट अछि।
उ शायद नय बुझल छै।
हँ। हँ हमहूँ एखन गप्प केने छलियै कनी काल पहिले त कहने छलियै किया, अबियौ कनि कखनो पटना अबियौ। घुमाबै छीयै हम अहाँ सबके पटना छोटियो आब जायत तखन ओकरा संगे ल क आयब, त लिए हँ हमहुँ सब, अछ सोचै जे बड दिन स, पटना जायके टाइम भेटै समय भेटैत छै । समयमे । अभी ओ बड मजा आय बड नीक लागत ह उनक, हमरो भैयए भैया चिइल जेथिन भैया छलखिन दखिन दू , पन्द्रह तारीखके हिनकर टिकट छै चइल जैथिन त हमरा त असगोरै मने नई लागत। बैइसल बैइसल की करब की नइ पढ़ाइओ लिखाइयो, जल्दीसँ शुरू क पाबै छी क रहल छी पैसाके एखन दिक्कत छै। तेखन दिक्कत छै कॉलेज हमर सबके कॉलेज छै ने त ओकरा मे थर्ड सेमेस, छै ने ओकरा मे एडमिशन हर सेमेस्टर सब मे, पैसा लागै छै त अखन अ दोसर दोसर सेमेस्टर के, परीक्षा देने छलियै जखन हम ओ स कम्पीटिशनवला परीक्षा देने छलियै। तखने सेकेंडो दोसरो सेमेस्टर के परीक्षा देने छलियै त ह, भेलो देक महीना डेर महीना भ गेलै तबते से, ते तेसर समिस्टरमे, दाखिला हेतै त ओकरोमे पैसा लागतै। तखन बैचो खदे मे एते पैसा लागते लाइब्रेरी जेबे ओकरो मे एते पैसा लाग, त पैसा छै नै ओ खर्चाके एते सोत हो छै। की करू कि नय कथु समइझै नै आबै बै छै। हू
मतलब ई पूछै छलहु हेँ कि, यूट्यूबपर मतलब फ्रीमे अभी किछु हम पइढ़ सकै छियै मतलब कि, जीके वगैरह कियाकि अभी बैच मे हमरो टाइम लगते।
हँ त पइर सके छीयै जी के ती के सर्च क के पढ़ू न कोनो कोनो हम अहाँ, किछा कोनो कोनो ,
त
दू दू हजार सताइस के की जी के जे छै पुराना जी के सब जे छै रिस, स स सब मिटते ने ने जे, दू हजार सत्तइसे सबमे त साहा सब पुछतै ने। जी के सब थोड़े चैन्ज भ जायै, जे पहिले छै से त छैेहे आ कनि-मनी नया पुराना आओर जुड़ि जाइ छै ओकरामे, तऽ से अलग छै त पुरनका एखन जे जी के सब छै, से सब पढू ना कखेन कोन लड़ाई भेल, कखेन कोन देश आजाद भेल, केना की भेल। कखेन संविधान बनल, कखेन लागु भेल, के लागु केलक। के संविधान लिखलक, कोन-कोन देश के संविधान चोरी कर करलै खल छय ऐना-ओना सबटा देखे आहां के हम एक एकटा, दूटा चैनल सब बता देब, त कल्हि स अपन देखत रहब। आ ए कोनो-कोनो चैपटर के नाम बता दिहे मैथ्स मे तऽ से सब सर्च कर कऽ देख लेब सेहो सब कोस्चन। थी वीडियो सब हेतै।
किया कि इ किताब पढ़ै से त ई किताब पढ़ऽ से त बढ़ियां छै न, कि हम उएह पढ़ू जेकर हमरा तैयारी करऽ के अछि, ओयमे फालतू समय बर्बाद
हम्म आ कहानियो सब एहन रहै छै ने प्रेमचंद जी के, की कहू नीक तऽ कहानी रहे छै, लेकिन एहन-एहन कहानी सब रहे छै, कनी बोर भ जाय छै आदमी सब। समझो मे नहि आबैत रहै छै, ओते नीक जकाँ की करतै। हम्म
हमरा त किछ नहि नीक लागैए, आब इ पता नहि। अभी किछ ठीके नहि लाइग रहलए हमरा
किया तब तबियत नहि ठीक भेल की
तबियत ठीक छै यार लेकिन
कि भेल कहुं। कोनो प्रकारके सहायताके जरूरत अछि तऽ सेहो कहूं।
नहि-नहि
पैघ बहन छी कतहु कऽ सकैत छी, अहाँसब लै बताऊ।
बस ठीक नइ लागय यैं।
हूं आहां क्षमा करब
अओर बताउ।
ऐं अओर सभ्ब ठीके यैं खेनाइ-पिनाइ बैन गेलै। दोपहर के। पप्पा तऽ, खेनाइ बनलै कि नहि।
खेनाइ की बनतै राइतके छलै यैं। रोटी बनेलियैए, बड़का भैया खेलखिन हैं, भऽ गेलै।
दोपहर मे अहाँ सब सैहै खा ले छियै रात मे एकबेर खेनाइ बनबै छियै खाली।
के बचल रहै छै, तऽ उएह भऽ जाइ छै।
हां एके बेर मतलब तेना मतलब एके बार खेनाइ बनबै छियै राइत मे नेइ।
हँ दिन मे नहि रहल तऽ बनैत छै रहैत छै तऽ नहि बनैत छै।
ह न कैस आहा सबके पप्पा तऽ नहि हेथिन घर पे
नई पापा ऑफिस गेलखिन।
हँ।। जखैन अहाँ बारह बजे उठबे करै छियै तऽ हुनका नाश्ता पानी के दै छै बना के।
बाबू भैया।
हआँ नश्ता लऽ कऽ गेल छलखिन कि आइ।
हँ आइ गेल छलखिन लऽ कऽ।
अच्छा। से छैई। ह कहू और सब की समाचार हाल समाचार सब।
ठीक छि।
आम, लीची छै कि नहि उम्हर कि खतम भए गेलै।
गाँवमे न ई आम, लीची ऐबेर।
ए तऽ दिल्ली मे खाय छियै कि नेई आम। होई छै सब हमरो हमरो पपा। हँ हमरो पप्पा काल्हि अनने छलखिनय आम।
लीची नहि एलैया जामुन एलछलैया।
अहँ जामुन। धर से छोटकिन चच्चा एल छलखिने तखन हमरो ओहिठाम। दू बेर जामीन एलैया। तकर बाद नहि एले जामुन -जामुन हमरा लागेया खतम भऽ गेल जामुन आ ली। ची बेसी काल लेए नेनऽ रहे छै। जामुन ज लीची तऽ बड कम खाय लेए रहै छै लीची चलि गेलैया। अपने भेटत लीची -लीची हमरा नीको न हि लागैया।
हमरा नीक लागैया हम एको बेर खेबो नहि केलियेए एहि बेेर नहि चिखलियै।
चखयबो चखबो नहि केलियै यै। ली आ जामुन नीक लागै य की नेई।
नई जामुन ओतेक नहि नीक लागै हमरा।
जामुन हमरो नहि नीक लगेया खेबै ने तऽ दाँत मे लागत जेना ने एकद। मतलब की अलगे जेना। बड मुलायम भऽ जाइ छै कि बड अथि लागे छै जेना कोना। दाँत छै ने हमर दाँत के पकड़ के ओकर कोनो खींच देने छैई। आ रूखड़ा -रूखड़ा टाइप के भऽ जाइ छै रूखड़ा- रुखड़ा।
अच्छा।
सब वहाँ। अखन दात सब पे अहाँ अपन जीव फेरब ने तऽ कनी सॉफ्ट लागत आ जामुन खेेनेई। घायके बात करब। तखैन लागत कि जेना एकदम रूखड़ा -रूखड़ा। और फल सबमे कथि -कथि नीक लागैया अहाँके।
कथीमे।
फल सबमे फल।
हमरा सिर्फ आम नीक लागैया, आमेसॅ रहैया हमरा जादा।
हँ लीची ने एखन तक अलैया, लीचीयो हमरा नीक लागैए।
हँ लीचियो नीक लागैया, लेकिन ज्यादा आम नीक लागैया।
हँ- हँ हमरा नै कहू हमर सबटा।